हलो,
हलो,
हलो,
हा जय झूलेलाल भाभी
जय झूलेलाल
छा हाल चाल? कहिड़े शहर मां था ॻाल्हायो?
ह मां अहमदाबाद मां आया।
काथा?
अहमदाबाद मां।
अहमदाबाद मां अ अच्छा- अच्छा मां नागपुर मां नागपुर मां नागपुर मां भाभी
नागपुर मां
हम हूं ॾिठल अथव नागपुर?
न
ठीकु ठीकु ॿियो थीयव वांदा थी वियुव?
हा
रोटी वग़ैरह खाई हु वतव?
हा, वॉइस थोरो घटि आहे त ॿुधजे न पियो।
अच्छा हाणे अचे थी आवाज़ु?
हाणे अचे थी छो जो इयर इयरफोन लॻाए तॾहिं ख़्याल आयो। अॻाणो बि आहियो कॉल आयो पर मां छा आहे वरी अ मूंखे ख़्याल ई न पियो अचे किथां थो अचे पियो छो जो हिन में ॾिसे न पियो वरी मां खयो हुते
ॿियो छा ठातो अॼु रोटीअ में?
अॼु रोटीअ में त थोरो सो गर्मी आहे त थोरो डाइजेशन जी प्रॉब्लम रहे थी तंहिंजे करे थोरो खिचड़ी ऐं ढुधय जी सब्जी।
हा मां बि हिते कढ़ी चांवर ठातमि असां सिंधियुनि जा फेमस कढ़ी चांवर हा ॿार वॾा बि शौक़ सां खाइन नंढा बि शौक़ु सां
हा तव्हांखे हीउ मुंहिंजो नंम्बर कीअं कीअं सेट कयो तव्हां?
सेट इहे पंहिंजे हिन मां कार्या ग्रुप में जेको आहियूं सभु कोई असां
अच्छा, त इहो मुंहिंजो रजिस्टर नंबर बि तव, ईअ। जेको ही जेको हेठियां रजिस्टर नंबर विदव, इएंं?
न जेको काव्य ग्रुप आ हुन मां नंबर ॾिनल इनि न हिक ॿिए जा।
अच्छा।
उन मां खणी करे हिक ॿिए खे कॉल
अच्छा, सुठी आ। हाणे बि जॉइन त कयो आ, ठीकु आ, हाणे ॾिसऊं छा हे।
हा, मां बि पहिरीं बार जॉइन कयो आ।
हि, टाइम त हाणे आहे कान एतिरो, पर मिड़ई कयूं ता पिया। हं, थोरो सां।
हूं हूं हूं, भाभी तहां कढ़ीअ में छा ॾही विझंदा आहियो?
कढ़ीअ में, अं जेका गुजराती कढ़ी हूंदी आ हुन में विझंदा इन।
न न असांजे सिंधियुनि जी कढ़ीअ जेकी थींदी आ, की मतिलबु इमली विझंदा आहियो?
उन में इमली विझंदा आहियूं।
हा न, छोकी के के पंहिंजा सिंधी जबि भी हुन कढ़ीअ में हो बि ता विझनि पया अ या ॾही, असां त इमिलीच् विझंदा आया आहियूं शुरूअ खां ईच।
हम्म। न इमिली सुठी लॻंदी आ, ॾही त न विझ ॾही त वरी कलर वलर सभु चेंज थी वेंदो।
हा चेंज थी वेंदो टेस्ट बि थोरो, मां बि हिकु दफ़ो ट्राइ कयमि त इमिली वारी वधीक सुठी थी लॻे पई।
हा, इमिली असां थोरो ॻुड़ु बि विझंदायूं, थोरो हल्को ॻुड़ु बि विझंदायूं।
अच्छा, मां पहिरीं बार ती ॿुधां।
हा, उनीअ सां ॾाढो सुठो टेस्ट
अच्छा अच्छा।
बाक़ी भाॼियूं ऊ जेकी बि भाॼियूं हुजनि।
त भाॼी पोइ तांहां तरे करे विझंदा आहियो कि इअं ई च जंहिंमहिल बॉइल मतिलबु भुन्
ठाहिणी हुजे पई लो कैलरी जो त पोइ तरे बि न विझ् ऐं न त पोइ थोरो सौते कंदा आहियूं, सौते करे विझऊं थोरो।
हा, अच्छा अच्छा, असां वरी ईएं बेसण भुञी करे पो पाणी विझी इमली विझी करे आलू सभु भाॼियूं धोई करे असां डायरेक्ट विझी छॾींदा आहियूं।
हूं, हा, डायरेक्टली विझंदा आहियूं, ईएंं कंहिं कंहिं वक़्तु भाई तकड़ हूंदी आ त डायरेक्ट बि विझी छॾि, ऐं वधीक ॿियूं ॿ टे माण्हुनि जी ठाहिणी हुजे त हली वञे, थोरी फटाफट में ठही वञे।
हा, असां वरी छाहे ईएं हलकी थींदी आ न भाॼियूं हिन लाइ तरींदा कोन आहियूं। ताकी थोरो ऑइल वॉल घटि हुजे त डायरेक्ट विझी छॾियूं। छॾींदा आहियूं कढ़ी पता बि सावा मिर्च पोइ हिकु हिकिड़ी सी मतिलबु थोरी सी विसल वॼाए पोइ एॾियूं भाॼी न ॻरंदियूं इन सुठियूं लॻंदियूं आहिनि, गरम में पयूं हुजण सां।
हा, एक्चुली भींंडी त छा तरे ई विझणी पए, भिंडीअ खे त छाहे ईअं ई नथा विझी सघूं।
न सब। असां वरी भिंडी बि ईअं विझंदा आहियूं, थोरी नरम, थियण जे कार माण्हू न विझंदा इनि की कची लॻंदी
भिंडीअ जे करे लिव अंदर थी वेंदी आ न पोइ द कढ़ीअ जो टेक्सचर थोरो याने भई।
हा, इहा ॻाल्हि आहे।
इन करे भिंडी थोरी तरे ई विझनि।
हा, हा, इहा आहे की थोरी न हूअ लिस लिस भिंडी हूंदी आ अंदरां त तरियलु वधीक। क सही आ
हा तरियलु हूंदी त उहा चिकनी न थींदी कड़ी थोरी न त पोइ चिकास वारी कड़ी थी वेंदी आ। इ करे विझंदा आहियूं बाक़ी ॿियो त सभु ईअं ई विझी था सघूं। ऐं थोरो हलको सो गुड़ विझंदा आहियूं त उनस सां उनजो टेस्ट बिल्कुलु नहांस थी वेंदो आ। त सुठी लॻंदी आ, ऐं पोइ मथां वरी। अ पहिरियों त भई भुञी करे सभु भाॼियूं वि जी सिटियूं। ऐं पोइ भीडियूं पो ऐं टमाटो पो विझंदाय न हिकु सीटी मारे पहिरियों। पोइ विझंदा आहियूं छोजो भिंडी जल्दी ॻड़ी। त जेका भाॼीच त पहिरियों भई। हार्ड हुजे ॻरण में हुनखे पैरोसिटी हणाए हुजे पोइ हिनखे थोरो टहिकायं। त उहो छा आहे टेक्सचर सभु हिकु सेम रहंदो आ।
अच्छा अच्छा पोइ टमाटो केॾीमहिल विझंदा।
टमाटो बि इी हुजां तेॾीमहिल।
हुनन दाग पिचाए करे टमाटनि जे विझंदा आयो।
न, न, टमाटो बि पोइ भींडियुनि सां गॾु टमाटो। याननि पहिरियों न पहिरियों भाॼी जेके हार। भाॼियूंर हुननि खे पहिरियों व जीअं सूरण आ पटाटो आ। गुवार आ त विठी सिटी हणाए पोइ वरी बंदि करे पोइ। टमाटो टेकाए चड़णो आ उनखे।
अच्छा।
हुननजो टेक्सचर सभिनी भाॼियुनि जो सेम पोइ रहंदो आहे।
अच्छा, अच्छा बढ़िया सुठी गाल् स पतो तई हम। ऐं तड़िके में पोइ इहा और विझंदा आहियो की केवल जीरो ई तव्हां विझो।
तके में त जीरो बि रो थो न। खीरो जऊं राईऊं क रि बि जऊं कढ़ी पता।
हा, हा हा हा,। बढ़िया।
इ हाउस वाइफ हा।
छा था चओ।
हास वाइफ की जाब।
मां टीचर आहियां बाए प्रोफेशन टीचर।
सुठी ॻाल आ।
ता हाउस वफ।
हा टीचर हुअमि मां बि टीचर हुअमि हाणे हाउस लाइफ।
ॿार वग़ैरह वॾा अथव तव्ह या नंढा।
न ॿार काॾनि इन करे थोरो एक्टि।
ॿारहां छा ता चओ वॾा तव।
न ॿार काननि मूंखे।
अच्छा, अच्छा।
बसि पंहिंजो टाइम थोरो आहे हिनमें थोरो निकिरी वेंदो।
अच्छा अच्छा हम हम हम ठीक आ।
ॿयो के केड़ो सब्जेक्ट पाढ़ियो?
मां, इंग्लिश पढ़ाईंदी आयां। स्कूल में, हा न, छा चीज़?
सिंधी लैंग्वेज जा स्कूल आहिन, नागपुर में?
सि सिंधी लैंग्वेज जा आहिन, लेकिन हे मतलब वधीक त ॿार माण्हूं सी, बी, एस, सी इंग्लिश करीब इंग्लिश में ई एन।
वधीक कानंन ईंएं न?
न न, वधीक कोनन के।
हूं हूं, छोजो हाणे घटजी व्या एन, स्कूल त हर हंध ते।
हा, असां नंढ़ा हूंदा हासे न, त असां असांजी मम्मी असांखे मोकलींदी हुई, सिंधी पढ़ाइण अऊं लिखाइण लाइ, सिंधीअ में लिखबो बि आ न।
हा-
असां, नंढ़ेपण में असांजे, टाइम हुयासे।
मां सि, मां सिखी आ, सिंधी सिखी आ मां।
अच्छा, लिखण में बि ईंदो तव तहांखे?
हा, लि देवनागरी।
हा, हा हा हा मां बि, सिख्यल आयां लिखण बि, उहो सब प्रा हा, प्राइवेट कयोसे, सिंधी, गुरुमुखी पो बि मम्मी ज़बरदस्ती ती सेखायो हुयईं, वञो वञो, बचपन में अना कानीं कंदाहासे, लेकिन मम्मी मोकलंदी, वञो सिखी अचो।
ह न, ज़रूरी आ, ॿारन खे ज़रूरी आ।
हा
ॿार ज़रूरी ऐंन, सिखन बि
हा, न न हर हिक हुनरु त श सुठो ई आ न, हुनरु सुठो ई आ न, केड़ी शय जो।
हुनरु त आहे, पर पांजी, पांजो कल्चर, पांजी लैंग्वेज, न ईंदी त ॿार पो किथां अॻयां उनखे, कैरी औन
बिल्कुल सही बिल्कुल
पांजो कल्चर त पाण खे बचाइणो पाणखे, छोजो पाण खे ज़मीन त आहे कान पांजी। पांजो
हा
वक्त आहे कान, पाण सभ टिड़यल पख्, इन्हींअ पर्पज़ सां त पाण खे छाहे पांजे ॿारन खे, इहो छा हो हूं ॾियणो ज़रूरी आ।
बिल्कुल बिल्कुल ही संस्कार, ओं इहा हिक ईय भाषा जेकी आ न अॼ जे ज़माने में, अञां वधीक ज़रूरी थी वई आ, पहिरौ खां ॿि।
हा, ॿार छा, केतरा मा पी नथा ॻाल्हाइन, ॿारन सां, पर ॻाल्हाइणो खपे, सिंधी ही ॻाल्हायण
बिल्कुल बिल्कुल, हिक पंहिंजी भाषा में ॻाल्हाइण, ॿयो ॿारन खे डाउन टू हुन में रख अर्त मतलब जो झुकण सेखायण ॿारन खे, ॾाढो ज़रूरी थी वयो आ हाणे।
ॿार त हाणें सभ सिखी वेंदा लैंग्वेज, पर मातृभाषा न सिख सिखिया यानी कुझु न सिखिया पंहिंजीशि ता पंहिंजे वॾनि सां उहे सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा त कुझु उन्हनि मां
ॿस -ॿस हा ह पंहिंजी मातृभाषा में न ॻाल्हाय न त माण्हूं पंहिंजे पाण में थोड़ी दूरियूं थी वधंदी वञंनि ॿार ॻाल्हाइनि इंग्लिश में माप इ हुजनि सिंधीअ वारा त हिकु पाण में मतिलबु हो नथी थी पाए पिस सेटअप नथा थी पाइनि पया
हु बि नथा थी पाइनि ऐं पंहिंजो ॿार को बिल्कुलु पंहिंजी जाति मां अलॻि
बस बस बस पो वरी धीरे धीरे संस् तारे बि विया मुंहुं बि खुलियो थियो तंहिंखां सो तो हिकु लय में ता हलनि न वॾा नंढा त ॾाढी मीन्त ज़िंदगी सुधरजी थी वञें पई मतिलबु ॿारनि जो जीवन त सुधर जियंने ॾिठो वञें त
पंहिंजे पंहिंजे समाज में जेको थे तो उहो वधंदो न त त पो उहो सभु गॾु
न न पो त भट सीखी थो वञें न ॿार स्टार्टिंग में सम्झे नथो पो वरी ख़बर थी पए ॿारनि खे बि हिन ला मा पी जो ई कमु आ की शुरूअ खां ई हुनननि खे न मतलबु हिसाब सां सेखायीदा रहन सुठि शयूं पंहिंजी भाषा में ॻाल्हाइण संस्कार हु जिन्न निवणत हुजें
हा बस वॾनि जो मान रख
उहा ई वधीक उहा डिग्री आ
घटि हुजे खाधो पीतो घटि हुजे पर वॾनि जो मान हुजे फैमिली सां गॾु न रवनि
बस बस हा अमां सिक शांती हुनमें ई आ जंहिंमें वॾा वॾनि जो आदर थे आउं नढंन खे प्यार मिले थोॾो
बिल्कुलु बिल्कुलु डेवलपमेंट त ई थींदो ॿार जो न त न थींदो न त अकेलो रहण रो ॿारो ड्रस मेंेलो
बस- बस -बस हा पो माण्हूअ खे इहे सुख सुविधाऊं मिलनितयूं लेकिन मानसिक शांती नथी मिले ॿारनि खे ॿि
अॼु अॼु माण्हूं भलेइ नथा रहनि पई हुन लाइ छूट जे करे। पर पो पुतन जी हालति कहिड़ी थी थिए अॼु ॿार खे कुझु बि न खपे
न न लेकिन पोइ इहो इहो वॾनि जो ई कमु आ। ॿार त ॿार आहिनि इन सभिनि शयुनि खे वॾा ई सम्झी करे हुनखे करे। िठो ई त वॾनि जे हथ में ई हूंदा आहिनि असां वॾा किथे न किथे ॿारी दुनिया खे ॾिसी करे। पंहिंजे ॿारनि खे। के ओॾे उ होहो कंदा आहियूं लेकिन सम्झणो वॾनि खे बि पवंदो की ॿारनि खे कीअं टेकल करे। हुनन्हनि खे सही ढंग सां। अस सां हलाइणो सही तरीक़े सां हलाइणो ॿारनि खे अञा छा ख़बर असां त वॾा चङूं ॾिसी वतोसीं न ज़िंदगी। श ए आ। ठीकु आ भाभी। जय झूलेलाल हा हा भाभया